नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै नऽ
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हाल चाल
हँ हमहुँ ठीक छी आज हम एकटा विषय पर चर्चा करय चाहै छी
बिल्कुल
काल्हि हम समाचार देखैत समय एकटा विषय हमरा बहुत सोचे पर मजबूर कएलै जे भविष्यमे पानि कमी मानव समाज लेल बहुत पैघ चुनौती बनि सकैत अछि
अहाँ बिल्कुल सही विषय उठेलूँ पानी बीना जीवनक कल्पना करब असम्भव अछि मुदा दुर्भाग्य बात ई अछि जे बहुत लोक एखनो एही अमूल्य प्राकृतिक संसाधन महत्व पूर्ण रूप से नहि बुझैत क्षति
हँ हम देखै छी जे कतेको स्थान पर लोक आवश्यकता से ओ बेसी पानि खर्च करैत छथिन जबकि दोसर कतेको क्षेत्र एहन अछि जतय लोकसभक एक बाल्टी स्वच्छ पानी लेल घण्टो प्रतिक्षा करैत छथि
ई वास्तव मे चिन्तक विषय अछि पृथ्वी पर बहुत पानी अवश्य अछि मुदा पीबे योग्य स्वच्छ पानिक मात्रा सीमित अछि एहि कारण ओकर संरक्षण प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी अछि
बिल्कूल हमरा लगैत अछि जे पानिक बर्बादी अधिकांश समय छोट छोट लापरवाही से शुरू होएत अछि मुदा धीेरे धीरे ओहि लापरवहिीक प्रभाव बहुत पेघ रूपसँ साधारण धारण क लेल छथिन
बिल्कुल जो नल खुलल छोड़ी देल जाय पाइप मे रिसफ होइत रहैत व आवश्यकता बिना पानि बहवएल जहतु प्रतिदिन हजारो लिटर पानि व्यर्थ नष्ट हो जाइत अछि
बिल्कुल काल्हि हम पढ़ैत छलहुँ जे बढ़ैत जनसंख्या शहरीीकरण आ जलवायु परिवर्तनक कारण भविष्यमे बहुत क्षेत्रमे पानिके संकट आरो गम्भीर भए सकैत अछि
ईी बात सही असी एहि कारण केवल सरकार नहि बल्कि सामाजक प्रत्येक व्यक्ति के पानी बचावै के दिशा में अपन योगदान देबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे पानी बचेनाए बहुत कठिन काज नहि अछि जब प्रत्येक व्यक्ति अपन दैनिक जीवन मे छोट छोट सावधानी अपनाव त पेघ परिवर्तन संभव ह अछि
अवश्य जखन दाँत साफ करैत छी बहन धोइत छी या घर साफ करैत छी तखन आवश्यकता अनुसार पानिक के उपयोग कयल जाय तो बहुत बचत भ भए सकैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा इहो लगैत अछि जे वर्षाक पान संग्रह करवाक व्यवस्था बहुत उपयोगी होइत अछि विशेष रूपसँ ओहि क्षेत्रमे जते गर्मी के समय पानि कमी भए जाय छै
हँ बिलकुल वर्षा जल संचयन केवल पानि बचावक उपाय नहि बल्कि भूजल इस्तर बड़बाक सेहो एक प्रभावी माध्यम मानल जाइत अछि
बिल्कुल विद्यालयमे सेहो बच्चा सबके शुरूसँ पानिके महत्व आ ओकर संरक्षक बारे मे विस्तार से सिखबायक चाही
बिलकुल सही कहलियए जो बचपन से नीक आदत विकसित होइ जायत तो व्यक्ति जीवनभर प्राकृतिक संसाधनक सम्मान करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे खेती में सेहो आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाउ जाय तो बहुत पानी बचाव जा सकैत अछि जा किसान सबके सेहो लाभ भेटत
हँ वैज्ञानिक तरीका से खेती करला पर पानि समय ओ मेहनत तीनू बचैत अछि ओ उत्पादन सेहो बेहतर होइत अछि
बिल्कुल जब प्रत्येक परिवार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी बचाबे तऽ पूरा समाजमे ओकर प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
जी बिलकुल हम हमरा इहो लगैत अछि जे गाछ पौधा लगनाइ सेहो अप्रत्यक्ष रूप से पानी संरक्षण में सहायता करैैत अछि कियाकि हरिहर वातावरण जलचक्रके सन्तुलित रखबामे योगदान दैत अछि
सही बात पर्यावरण संरक्षण आ जल संरक्षण एक दोसर स गहराई स जोड़र विषय अछि प्राकृतिक संतुलन बनल रहत तो जल स्रोत सेहो सुरक्षित रहत
बिल्कुल काल्हि हम एकटा अभियान बारेमे पढ़लहु जतेक पूरा गाम मिलीके पोखरि साफ करलैक वर्षाक पानी रोकबाक व्यवस्था करलेक ओ किछु वर्ष मे ओते पैनिक स्थिति बहुत सुधरि गेल
बिलकुल
ई प्रेरणादायक उदाहरण आइछ जखन समाज एकजुट भइ काज करैत छथि तऽ असम्भव लगनिहार लक्ष्य सेहो प्राप्त कयल जा सकै अछि
अब हमरा लगैत अछि जे पइन बचेबाक चर्चा केवल भाषण धरि नहि सीमित अछि
अ बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके अपन दैनिक व्यवहारमे एहि बातके अपन अ अपनाबक आवश्यकता अछि
बिलकुल जतेक जल्दी हम जिम्मेदारी बुझब ओतेक जल्दी विश भविष्य्यक पीढ़ी लेल स्वच्छ पानि सुरक्षित राखि सबक सबक
बिलकल सही कहलिय पानी बचेबाक आवश्यकता केवल बर्तमान समयक विषय नहि बल्कि मानव जीवन कृषि पर्यावरण स्वास्थ्य ओ भविष्य्यक सुरक्षा से जुड़ल एहन महत्वपूर्ण जिम्मेदार अछि जाहि लेल प्रत्येक नागरिक के जाग जागरूक जिम्मेदारी ओ व्यावहारिक बनी के छोट छोट प्रयास नियंत्रित करैत रहबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल सही केलियै अहाँके बात सुनिक हमरा ई महसूस भेल जे जे पानि महत्व ओहि समय सबस बेसी बुझबा में आबैत अछि जखन ककरो समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नय भय आ समस्या जीवन सेहो कठिन भय जाइत अछि
जी बिलकुल जखन समाचार में सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रक लगभग के दूर दूर पानी आने देखैत छी तखन बुझबा में अबैत अछि जे हमरासबके एखनी सावधान भइ जइबाक आवश्यकता अछि नहि तऽ भविष्यत स्थिति आर ग्रामी उ गम्भीर भइ सकैत अछि
सही कलिय प्राकृतिक संन्साधनक उपयोग करनाइ जरूरी अछि मुदा ओकर दुरूपयोग करनाइ कदापि उचित नहि कियाकि प्रक प्रकृतिक सदिखन सीमिती सीमित संसाधन उपलब्ध कराबै अछि
हमरा लगैत अछि जे घरक बच्चा सबके सेहो छोट उम्र से ई सिखबाक चाही जे ब्रश करैत समय हाथ धोयत समय ओ नहायत समय आवश्यकता से बेसी पानि बहनाइ उचित नहि छी
बिलकुल बचपन में सिखल नीक आदत जीवनभर व्यक्तिक सङ्ग रहैत छथिन आ ओहि बच्चा पेक भेला पर समाजमे जागरूक नागरिक बनैत छथिन
कतेको बार हम देखैत अछि जे सार्वजनिक नल दिन भरि खुलल रहैत अछि ओ हजार लिटर पानि बिना उपजो बहि जाइतइत अछि मुदा बहुत कम लोको एहि दिशा मे ध्यान दैत अछि
वास्तवमे दुःखद स्थिति अछि जे कोनो व्यक्ति एहन नल देखे तऽ सम्बन्धित विभाग केओ सूचना देब आ स्वयं बन्द करबाक प्रयास करब सेहो सामाजिक जिम्मेदारी भाग होइत अछि
बिल्कुल
हमरा इहो लगैत अछि जे जे घर बनबैत समय एहन व्यवस्था करबाक चाही जाहिसँ वर्षाक पानि जमा कई बागवानी साफ सफाइ व अन्य उपयोगी स न जा सक छै
बिल्कुल एहन व्यवस्था प्रारम्भमे साधारण लगैत अछि मुदा दीर्घकालमे पानिके बचत ओ भूजल संरक्षण दुनूमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
बिलकुल खेती क्षेत्र मे सेहो जे किसान सब आधुनिक शिचाई‌ प्रणाली अपनाबती तऽ कम पानी मे बेसी उत्पादन सम्भव भए सकैत अछि जाहिसँ प्रकृतिक संसाधनक संरक्षण से होएत
बिलकुल सही बात कहि ले विज्ञान ओ तकनीकक उद्देश्य केवल सुविधा देनाय नहिह बल्कि संसाधनकक बुद्धिमान पूर्ण उयजग सुनिश्चित करनै सेहो अछि
हमरा लगैत अछि जे उद्योग सभके सेहो उत्पादनक संग संग पानिक पुन उपयोगक व्यवस्था अपनाबक चाही जाहिसँ अनावश्यक जल दोहन कम भए सकै
बिल्कुल हँ जिम्मेदारी उद्योग ओहि होइत अछि जे विकासक संग पर्यावरण संरक्षण दायित्व सेहो समामान रूपसँ निभाबै
बहुत रास शहरमे आब जल संरक्षण लेल जागरूकता अभियान चलाउ जाार अ छी ओतऽ वास्तविक सफलता तखन भेटत जखन आम नागरिक सेहो सक्रिय भागीदारी करथिन
बिलकुल कानून ओ योजना अपन स्थानपर अछि मुदा लोकसभक व्यवहारमे परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हमरा इहो बुझबामे आयल जे पानि केवल मनुष्य लेल नहिह बल्कि गाछ पौधा पशु पक्षी आ सम्पूर्ण प्रकृतिक संन्तुलन लेल समान रूपसँ आवश्यक अछि
बिलकुल सही कहलिए जो जल स्रोत सुखा जाय त केवल मनुष्य ननय बल्कि पूरा पर्यावरण प्रभावित होइत अछि ओ जैव विविधता पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
एहि कारण हमरा लगैत अछि जे नदी पोखरी कू आ अन्य जलस्रोतक स्वच्छता बनावनाइ रखनाइ सेहो पानि संरक्षक महत्वपूर्ण भाग अछि
अवश्य जो हम जलस्रोतो कूड़ा कचरा फेकब ओ प्रदूषण हेलवाइ में स्वच्छ पानिक उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होइत जायत
बिलकुल कलहि एक विद्यालयक बारेमें पढ़लू जेते विद्यार्थी सब मिलके हर बूँद अनमोल अछि नामक अभियान चलल जाहिसँ पूरा क्षेत्रमें पानि बचबाक प्रति बहुत जागरूकता बढ़ल
एहन अभियान वास्तव में प्रेरणादायक होयइत अछि जखन बच्चा शिक्षक अभिभावक ओ समाज सब मिली के प्रयास करैत छथि तो सकारात्मकिव परिणाम बहुत जल्दी देखबामे अबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक बस केवल एक दिन जल संरक्षण दिवस म मनाय सँ बेसी आवश्यक ई अछि जे सालक प्रत्येक दिन पानिक सम्मान कयल जाय
बिलकुल सही कहलिए जागरूकता एक दिन कार्यक्रम नहि बल्कि जीवन भर अपनाय योग्य व्यवहार अछि छोट छोट साावधानी सामयक संङघ पेघ परिवर्तन आनय अछी
आब हम अपन परिवार आ मित्र